हेलो
हँ गोर लगे छियैन
खूब सुहागवती रहु पुत्रवती रहु की हाल चाल या
ठीक छनि अपन सुनबू हम बाल बच्चा सब
के छी
नेटवर्क कतय नेटवर्क कतयके लेलेन यऽ
नटवर तऽ पटनामे यऽ ने
पटना मे
हँ
ओहिठन एडमिशन करा देलखिन
हँ ओहिठाम करा देलहुँ य अहाँके मौसम कोचिंग छै कंकरबाग मे
हँ
ओ तऽ एडमिशन करा देलियै त ओकर ह जे ई लेलक यए कहलकै मम्मी हम आई आई टी करबौ ठीके छो कर आ पढ़ते बच्चे ने हमरा गार्जियन के कोन छै गार्जियन तऽ अपन खर्चा देते पढ़नाइ
आ वएह ने छै चद्दर ओढ़िकऽ सुतल रहतै तब तऽ भए गेलै
ह नहि नहि पढ़ै छै पढ़ै छै किया एक दिन अगर कोचिंग नहि जेत तुरन्त कोचिंग सब फोन आबै छै मेम बच्चा नहि आया है
अ हिनका
नहि हमरा पा आबै छै
आ टाइट करथिन तखने पढ़थिन ओना नहि पढ़यवला छै बच्चा सभ आर सब किट्टू कतय गेलै आय किटटू कहलकै रे परीक्षा छियै किट्टू के
हँ किट्टु गोर तोर लाइग क गेल आय सबेरे
पूज पाठ आ तकर बाद बारह बजे से रहै ओकर सेकेंड सीटिंग एक्जाम तऽ ओ ओ ओ ओकर समयए ने बितै रहै
ओहो
हँ लेकिन गेलै बारह बजे फेर स्कूल
आइ तऽ हिनकरो पू पूजा पाठ हेतनि मंगल रहय
हँ केललहुँ सेरे नहेलहुँ सुनेलहुँ पूजा केलहुँ रामायण पढ़लहुँ सुन्दर काण्ड करै छी ने मंगल क
हँ
हँ तऽ पूजा पाठ भए गेल
आ ई सब जे की नाम छिये रात बियाह भेल एगो लड़का केहन छै
बा लड़का बड़ सुन्दर छै यए
बड सुंदर छै गेलखिन नइ ई
नहि हम नहि गेलहुँ नहि जाइ छियै हम अपन दियाद भरि छोड़ कऽ स काम सबमे नहि जाइ छियै ककरो अयठन
ओ आ ई सब बच्चा सब गेलै रहऽ
हमर हमर साउस के तऽ अहाँ चिन्ते छियै जे हुनका घरे टा के रोटी भुजिया दए दियै ओ दूध दए दियै ओहि मे खुशी रहे छथिन ओ भोज भात नहि पसन्द छै आ दोसर रातिमे चारि बुंद पानि पड़ि गेलै तऽ ओ कहलथिन जे हम खइसियै परब जायब तऽ
हँ
तऽ घरेमे खेलखिन
ते तऽ हिनके दुःख हेतियनि ने
हँ से तऽ हेबे करतियै ने हमरे ने करय पड़तियै आर के करै छै अ अहाँ दिल्लीसँ नहिय अतियै करै लए
तब एकटा दिल्ली सँ करै लै ए ठाँ एबै दिल्लीए ने ब दिल्लिए नहि बजा लेबै जे एहिठाम एबै करै लै
ह आ बेटियो बेचारी के अपने ढेरिक जाल जंजाल छै ओ नहिया आयतिया
बेटी सब की बेटी कहै तऽ छै बेटी सब लेकिन बेटी सब कतबा दिन एक बेर देख के जेथिन तब अपन अपनो घरके जंजाल सब रहै छै कि
उएह ने बहुत करलक तऽ कहियो आयल तऽ दू दिन चारि दिन बहुत भए गेलै स फाजील ओ नहि ने रहत
हू
आ बात छै कि बुढ़ियो के ने तीन तीन टा बेटी छै भगवान एकटा बेटा नहि देलकै यै ओइ लै तऽ दुःख छै हँ बड़की बेटी ओकरो सहरसामे पढ़ै छै तैयो दुनू बेटी तऽ छै लगेमे फेर ठाकुर जी अपना स्कूल जाइ छथिन
तऽ मंझलियो जेते तऽ नहि गेलय
नहि गुरो घर बनेलखिन ये सहरसामे हुनका ओ घर मे टाइल्स ताइल्स लागि रहल छै किछु दिन मे ओहो दुनू बेटी के लै क ओहो सहरसे सेट भै जेथिन
इएह बढ़िआँ हेतै
हँ नहि आ नहि बुझलियै आ दोसर पर बाल बच्चा के छोड़ब गोतनी परे छोड़ने छी
नहि बहुत नहि ओ तऽ बहुत अथी
ओकर गोतनीयो अहाँके अ बिर बी एड कए रहल छै ओकर गोतनियो तऽ ओहो अपन लाइब्रेरी लेने छै क्लास करय लए जाइ छै फेर ई बच्चा जे पढ़ि कऽ आबै छै तऽ फेर एकरा केओ ढंगके खानो नइ देबै तऽ ओ बच्चा पढ़तै केना
हूं नइ नइ वएह न बच्चाके तऽ छै टाइम टेबुल भेटतै तखन ओहो पढ़ैयए लए अथी करतै राजी हेतै नहि तऽ ब
आ तै पर तै पर हमर ननदोसि तेहन छथिन जे ई कहलकै एकटा जे पप्पा हमरा दिया दिअ लाइब्रेरी ज्वाइन करा दियौ तऽ हुनका नहि पसन्द लाइब्रेरी आ हँ भाबो जाइ छै लाइब्रेरी से बड़ सुन्दर लेकिन बेटीके नइ देतै जाय ल आ आ भावो अपना चलि जाइ छै ओ अपन बेटियो के ओ कोचिंग भेज देय छै आ बेटा एकरा कपार पर छोड़ि दे छै ओ बच बच्चा बहुत बदमाश छै ई कोचिंग से एयलै थाकर मारल दू कोर खेतै कनिटा आराम करते की पढ़तै आ कि ओ बच्चा खेलेतै
ह अपन बेटाके एकरा लग छोड़ि दै छै
हँ एकता लग छोड़ि दे छै ओ एते आठ बजे राति के ओत से लाइब्रेरी सँ
हूं नहि नइ अपन फेर बनि जेतै तऽ आर बढ़िआँ हेतै जे इ सबके तब हमरो सबके बढ़िआँ भए जेतै राति बिराति गाड़ी अथी हेतै तऽ ननदके घरसे तऽ चलिए जेबै
ओएह तऽ कहने रहिअइ कि महीना अखाड़ेमे अथी करबै घरबास करबै आ एखन तक ओकर ओकर फिनिशिंग भेलै घर तऽ की घरबास करतै
हँ
कहने रहय भाभी अहूँसब आयब आब देखियौ तऽ बात तऽ इमहर से नहि भेलै य ओइ दिन केलक र तऽ कनियेटा गप भेलै रहे तऽ कहबै पुछबै जे कहिया घरवासके दिन राखलहुँ ये
तब हेतै तऽ जेबै ओहना एकरा ए ओतौ आबि कऽ रहै छै गोतनियो के घर पर आबि कऽ रहे छै पांच दिन आठ दिन लेकिन दो
घर पर रहे के मतलब दोसर चीज छै ने अपन सेपरेट रहतै तऽ ओ दोसर बात छै
उएह न तऽ एहिपर जे मोनो होइ छै जे भाभी एको दिन ल आबू तऽ नइ न कहि सकैया
नइ न कहि सकै छै आब जेना जेनाकि आब भेँटे गेलियै सहरसे गेलखिन तऽ अगर बेसी अथी छै भेटे करयके मोन छै तऽ नइ न जा सकै छथिन
उहए न तऽ आ कि कोनो जरूरी छै डॉक्टरे बैद्य लग तऽ एक सांझ रहिए जाउ
हँ
से नइ होइ छै
नइ नइ होइ छै
त ओकर गोतनी गेल नैहरा तऽ फेर इम्हर छोड़तै ककरा पर एकता के तऽ तै दुआरे बुढो सहरसा जाय पड़ै छौ
हँ
आ चलि जाय छै ओइ दिना तऽ बुझियौ गुरु बचिेए गेल हँ माछ तरै रहै भट्ठी जराय क आ माछ तरल भेलै आब ओ मसाला गिरैतिय लोहियाम की ताइमे भट्टी के पाइपे खुलि गेलै बाप रे उ ह ह क के पूरा आग घूमे लागे छै ने पाइ पूरा जबइ रहलो में तब
हँ
ओ बचि गेलै ओ तऽ पातरे छीतर रहै जे उछलि कऽ गेलै आ रेगुलेटरके बंन्द क देलकै
ह
तऽ तखन फोन केलकै भाभीे ये हम तऽ बचिए गेलहुँ नहि तऽ अहाँके तीनो भगिनीके पोसऽ पड़तऽ कहलियै भग जाउ एहन सब गप किया कहै छियै भगवान बड़की टा के छै
तेँ कहै छै लोक साल साल मे पाइप के बदलि देना चाही अपन चेक करना चाही जे ह कतय की छै लीकेज तऽ नहि भए रहल छै आ गाँव के लोग सब ते एहिना छोड़ि देय छै
इम्हरे नवका भट्ठि नान लकै पहिने चूल्हे परे बनबैत रहय
ह
नौका भट्ठी आम देखैय ओहिके साथ भेले एक दिन से उनवर्सों महना भेले रह लेकिन भगवान कते टा के छै जे सब ओहिठाम घेर क बैसल रहिये आ जहिना पात खुललै न मिझा गेलै गैस
ह
बुझलियै नहि तऽ जेना सब घेर के बैसल रहियै ओ बियाह के घर रहे सब रे भीर लागल जे की से की भए जति ये घरो दुआर तऽ सोनवर्षा मे छोटे छोट छै
हँ
ओ बचनाइ मुश्किल रहै ओहि दिना बहुत लोकके सब बरणडे पर बैसल रहियै लेकिन एहन भेलै पाइप खुललै आइक फुक दऽ ने मिझा गेलै
ह
आगिने रहै औने बहु भगवान सभ सभके रक्षा करै छथिन
से तऽ छैेबै करै
आर कहियो अनुज गेल ड्युटी
हँ गेलन डूटी दिनके हँ बच्चा सभके तऽ एखन नहि बच्चा सभके तऽ इसकुल खुलि गेलनि यए एके तारिख से स्कूल खुल गेल नेऐ बच्च बच्चा सब स्कुल जाय छै डेढ़ बजे दू बजे आबै छै तकर बाद फेर ट्यूशन जाइ छै तब एक आध घण्टा खेलै छै तऽ फेर ओकर बाद घरेमे रहै छै
तऽ ईसभ जे चलि जाइए दुनू बच्चो चलि जाइए नौजो फेर अहाँ भरि दिन असगर केना रहैत छियै
दोकान छै कनिटाके ओहिमे टाइम पास करै छियै
अच्छा दोकान छै
ह दोकान पर केओ नहि केओ केओ नहि केओ आबिते रहल
की सब राखे छियै दोकान मे
सब चीज कनि मनी सब चीज
मतलब मनिहारो सब
मनिहारोसभ
आ रासनो के सब समान
रासनोके राशनके उत्पाद जेनाकि आटा जे छै आटा टा टा जे ऑर्डर देलक ने कहलक ने आटा चाउर
हँ
ओना पाँच दस किलो लेतै तऽ ओना हेतै जेना बोरा तोरा लेतै ने तऽ ओ पहिले कहतै तकर बाद ओकरा आनिके कऽ देबै नहि तऽ बोरा तोरा आनि कऽ राखै नहि छै इएह बिसकुट नमकिन कुरकुरा बीड़ी सिकरेट गुटका तमाकु तेल चीनी
हँ
दूध
अच्छा दूधो सब राखै छियै
हँ दूधो सब बेसन तेसन ई मतलब हल्का फुल्का सब समान
दूध के साथ मतलब उ ठंडो सब तब राखै के परतनि सब
हँ ठण्डा कोल्ड्रिंक छोटका बड़का मझिला सब बीस टकिया दस टकिया सभ सौ टकिया पचास टकिया सभ राखै छी ओ बिक्री के ऊपर छै जे मतलब बिक्री भेल गेल तऽ आब तऽ कनिटा हमरा अ सुलटा भए गेलै आब हमरा नहि जाय पड़ै छै आ पियूस पीयूष जाय छै अपन साइकिल पर लए के लए के चलि आबै छै
ओ ओकरा इसकुल ट्यूशन रहै या तऽ ओ केना जाइया फेर समान आनअ
साँझ के एक घंटा मे कमे दूर छै समान अथी दोकान
अच्छा
थौके दोकान में सब लगे में छै तऽ अपन जाकऽ लए आनल चाहे रविके लए आनल आ नहि तऽ जहिया एकर छुट्टी रहै छै तहिया हमही दुनू टा लए क चलि आबै छै मतलब जे जेना भारी सामान आननै छै बेसी आनब तऽ रवि तबि कऽ एकर छुट्टी रहै छै एकर बापके तखन ओकरा साथ जा कऽ लए अनै छियै
हँ तब तऽ दुकान मे फ्रिजो राखने हेबे
हँ फ्रिज उएह नॉर्मले घरे वाला फ्रिज छै एहि बेेर सोचलियै रहए जे मतलब हँ नहि डबल डोर नहि एहि बेर सोचलयै रहए जे उ नीचा दूध राखे वाला जे रहे छै ने उ लेबे ओमें कोल्ड ड्रिंक बेसीये आबै छै आ एहिमे कोल्ड्रिंक कम आबै छै दूधो रहै छै
त ओ बक्सा सनके जे रहे छै
हँ बक्सासनके जे रहै छै ओ लेतिये तऽ नीचाँ जगह नहि छै कनि मनि अथियो स घरो के सामान सब अथि भए जाइ छै कुर्सी तुर्सी ओहिमे राखल छै आहोस निकालय परै छै रूम मे रूम मे छै नहि तऽ फेर उपर लएकेऽ जा उपरो मंजिल बनल छै ऊपर लए जायमे तऽ दाँती लागि जाइ छै ऊपर तऽ बड़ा मुश्किल से जाइ छै एहिबेर एहिबेर ऊपर रहल एहि बेेर सुतल बैसल सबचीज ऊपरे केलिए पपा गेलखिन रहे पप्पा नी पप्पा नीचो रहै रहथिन आ हम आ हम दुनू जीव आ खुशिया कखनो कालके रात केे उठके ऊपर चलि जाय रहै
ॲ
एहिबेर उपरे रहै रहियै नहि तऽ हम तऽ सोचै छियै उपर जाइ लए
नहि नहि एखन ऊपर कथि ल जेबै
नहि ओ ऊपर नहि
घर घर के ऊपर
अच्छा
प ओ उपर तऽ जेबै तऽ फेर तऽ आबैए ने पड़तै काम क्रिया करै लए
ओते ऊपर नहि भेजोथ
नहि नहि से सब एखन नहि सोची दु टा बाल बच्चा य ओकरा के देखत
ओ
खाना पीना भए गेल
हँ दुनू